सब बढ़िआं छै सखी तू अपना बता ताब' कैसन हाल चाल छै
हमरके भी तऽ सभ हाल चाल ठीके छै और बताबा कैसन मौसम छै ओने
आज के मौसम तो ठीक छै सखी बड़ी सुन्दर हवा चलै छै नीक हवा बहुते नीक लगै छै आजके मौसम श म से मौसम ठीक छै सखी ऐसे तो
हँ शामेसँ तऽ हेलो हमर आवाज बड़ी कटै छै सखी हेलो
त
हँ अब आ रहा आब ठीक छै
आऔर खाना गल
हंसब ठीक होर ठीक छै अभी तऽ हमर आरके खाना बनल छै नी पनीर के सब्जी आ रोटी बनल छै
ह
हमर बहिन आएल छै बहिन त बेटी आएल छै
ओ
से खातिर पापा हमरा आरके पनीर लए लै छै तऽ ओही पनीरके सबजी बनै छैय और तोहारके भोजन को चीज भैल छैय
हमार
अहााँके भोजन कथि भेल हुम्
ह हमर माइ तो आज मशरूम के सब्जी बनावे छै आर रोटी हमरा के आर हमर मााय के बहुत पसंन्द आवे छै मशरूम के सब्जी आज हमार आज हम बाहर गेल रही मण्डी से वहाँ से हम केला लाबत रहे अ मशरूम लाबे के रहे परोड़ लाबे के रहे सब सब्जी आज हम ले के आबैत रही से हम अपन मााय के कही कि आज हमरा के मशरूम के सब्जी बना के खलाब तऽ अभी ए तो हम अपन भोजन करले रहे की
मशरूमके सबजी बड़ी नीक लगै छै हमरो आरके बड़ी नीक लगै छै तऽ कोन दीदी से बनाबै छै तू मशरूमके सबजी
पहिले तऽ ओकरा के अच्छा से धोवे छै ओकर बाद ओकरा तनिक बारिक बारीक काट लेबे छै फिर प्याज तेल डाल के ओकरमे आ दी लहसुन मिरचाई ईसभ सब पीस के डालाज पूज के फिर ओकर मे हल्दी पाउडर मिर्च पाउडर धनिया पाउडर ईसभ सब डालि देबै जड़ हर मसाला जादा लगै छै एकरमे तऽ बड़ी नीक बनै छै ओकर बाद फेर मशरूम डालि कऽ ओकरा भूजि लेबयके छै ओकर बाद जब सीझ पकि जाइ तऽ जड़ पानी डाल देबे छै जादा झोरदार नहि बनाबै छै लटपट ही बनाबै छै ह तु बताबऽ सखी सभ कैसन चलै छै तोहर घरमे अभी दीदीे कहाँ कहाँ घुमाबै छै तूनी सब
त ओनी तनी घुरा फिरा दे छै आ एगो बड़ी अच्छा घाट छ ओ घाट तनि तनी बाल लीला छनि खाटू स मंदिर छै कथि छै एहि सब जगह आस पासके जह बुरा रहे देबय छै आओर तोहरा देनी कोन कोन स्थान छै
हमरा बहुत धार्मिक स्थान छै सखि मन्दिर यहाँ त हमार इलाका त खाली धरम बरम से जुड़ के काज प्रोजन होबे हे विष्णु पथ में तो पिं काम करै
ओहर आवाज बड़ी कटै छै सखी
इिलउह ह हेलो
हँ अब तनी की कहै छै
हेलो
हलो
हेलो
की अब तनी आवाज मिलै छै
ह्म उधर से भी बड़ी घर घराहट घर घर आ ट आबै छै सखी पीछा से बड़ी आवाज आबै छै शायद उसके वजहसँ
अभी तऽ हमे न आइए अभी तऽ कोई घड़घड़ाहटके अवाज नहि जाइ छै सखी अभी तऽ तनिस शान्ति छै एने
बड़ी बड़ी घर घर घर बड़ी पीछे से अवाज जाबै छै घर घर के हँ सखी पंखा उंखा
आब तऽ नहि आबयके चाही खाली पंखे चलै छै सखी
ओ और बताबऽ सखी आर का वहाँ के इलाका के मौसम सम कइसन छै
यहाॅं के इलाका के तऽ मौसम बड़ी खराबे छै सखी बड़ी गर्मी छै की बतैयो सखी सुबह मे तऽ तनि ठीक लगे छै आ रात शाम होवे घड़ी तनी ठीक लगै छै बाँकी सभ समय तऽ इतना गर्मी लगै छै दोपहरमे तऽ इतना गर्मी लगै छै कि मन व्याकुल भऽ जाइछ यहाँ सबके ओहि फोरा फुंसी हो जाइ छै गर्मी केे कारण
ओ हमर इलाका में भी बड़ी गर्मी लग लागैछै से घमोरी हमर माय के बड़ी घमोरी निकल जाइ छै नाइसिल पाउडर थोपते रहै छै आओर सखी कार्या के काज सभ कइसन चलै छै
कार्या के त काज सब बड़ी नीक चलै छै कार्या के काज हमर बड़ी नीक लगै छै तऽ तोरो कोइ काज भेटैल दैय छियै अहाँके भी कार्या के काज भ टल छियै
हँ सखी हमहूँ तो कार्या के कार्य करै छै जब समय मिलैत छै तऽ काज पर कर ले छै अपन समय निकाल के दू पैसा आ जाइ छै तऽ मदद मिलैत छै पर परिवार मे सब कुछ के अपन हाथ के पैसा के बाते कुछ और होवे छै
से तऽ बात तू एकदम ठीक कहलऽ सखी दू पैसा आ जाय छै ने तऽ बड़ी काम छोट मोटा खर्चा निकलि जाइत छै
ह सखी की अपन पैर पे खड़ा होबे के बड़ी हं अपना पैर पे गृहणी लोक के अपना पैर पे खड़ा होवे के बहुते शुभ अवसर देबय छै कार्या के काज
से त' तों ठीके कहला सखी
हँ और सखी घरमे माइ सब सब कैसन छै मायके तबियत उबियत सब ठीक छै ने
छै कि बीपी लो भ' गेलै तऽ ठीक तनी अभी तनी ठीक की लगै छै
हं जब जब इन्सान के उमर बढ़ै छै तऽ तरह तरह के बीमार ई आ जाबे के छै अभी के खान पान भी त सब वैसन नै छै सब चीजमे खाद इतना पड़ै छै की सभ
कोइ सब्जीमे रोटी नइ ना अच्छा कोई ताकत नहि सखी मायके
हुं ठीक है सखी एगो काज आबे जाइ छै तऽ हम भी थोड़ा
ठीक हइ सखी ठीक हइ सखी तब त
ठीक नमस्ते सखी
नमस्ते